ओ हलो आवाज नहि आबै छै ओहिमे हेडफोन लगेने छी
हेलो
हँ
की हाल चाल
ठिक छइ तोहर
चेल रहल एय
तहन आर कीसभ करै छै
पड़ल छलहुँ हैं बेटी चाय बनेलक हे तऽ आब उठलहु हैं जे कनी चाय पी लैत छीय
पीबू चाय पीबू
हँ टाइमो बढ़े देल छै ने
ह्म तऽ दियौ चाह एकदमसँसिया कऽ आब तऽ नास्तो के व्यवस्था करब ने
नास्ता हमनइ कर छै हमरा चाय
तऽ अपन बेटीकेँ नाश्ता देबै ने सवेर सकाल खाना भेल
हँ छ व्यवस्था घरमे जे छै से खेती नहि बुउआ दाइ त भ्य जे किछ आ देन तने बे
सेबात तहन ओरसभ कहियौ आवाजे नहि आबैया नहि आबैछौ आवाज खाली कर कर के आवाज आबैछो आ नहि ओहिसँ नहि होइ छै बेसी काल किछ टाइमिंग छै ओकर ादर आवाज नहि जाइ छै तऽ पा फोन कटि जाइ छै हू
हेलो फेर कॉल कर
नहि नहि अखन तऽ आबी छौ आवाज ब बात करही न कम से कम पाँचव मिनट पुरतै तहन ने तऽ आओर सब बताउ ऐं आवाजे नहि आबै छै एहिमे कखनो काल कनि क कर कऽ अबैत छै आ फेर नहि तऽ नहि अबैत छै चाय पी लेलउ
हँ पीबै छिय दूए घोट अखन पीलहुँ ह जाायमे न कनि टाइम लगैया
आराम आरामसँ पीबू
अंगना मे अचार हरिया छले कान मे फोन लगेनेे मे से जाके अचार धीरे धीरे जे उठा लिअ
हँ उठा लिअ जाउ हमर फोन के कनेक्शन घट जैत
किएत ओनाहुं तऽ घाटबे करे छै
नहि नहि कटे जायत
सीधेमे छै ने से बात
आओर तहन कतउ घूम फिरऽ नहि जाइ छी
तबियते ने गर्मी एते बेसी छलेया ऊपर से मोन ने ठीक रह
घूमक चाही ने की भऽ गेलै मोनमे
बी पी कम भ जाइया पासत गर्मी बेसी छै देहमे एलर्जी निकल जाइए
हँ से तऽ अए हँ से तऽ होइ छै
पँखा छोड़िकऽ कतहु नहि निकलि सक
तहन आओर कीसभ काज करै छी से कहू
पअनिली
रूटीन मे की सब हइ
बोल लेके सवेरे उठै छी साढ़े पाँच तक भगवान प्रणाम कलहुँ मोबाइल सबके सब घरे घरे जाकऽ सभ घरमे जा कऽ सभक मोबाइल चार्जमे लगेलहुँ सभक लाइट ऑफ केलहुँ तहन बाथरूम गेलहु
हमन तऽ बढ़िआँ काज अइ अहाँके
फूल तोड़नाहु झाारू लगभग रहत नहि रहऽ आयलबै छै काज बाज तऽ झाड़ू मे तऽन फेर किचनमे तकरा बादसँ तऽ फेर तीन घण्टा किचनके समर्पित होबयके छै
अच्छा ईसभ काज करै छी हाँ तहन तऽ नीक बात नहिए काज करी
वहाँ हमर दादीजी ने हमरा सिखाउ अहाँ की
हँ त सीखायब हम केना ने एना हिय तो काज करै छै ने ह्म हम तऽ सात बजे उठै छी आरामसँ
सात बजे नहि देबैट बादइ अहाँ साढ़े आठो ठेका दै छियै
नहि नहि गलत बात नहि बाजी सातसँ साढ़े सातमे उठै छी तहन अहाँ के कल जे सुखायल रहैया तऽ पाइन भरै छी
मोटर चला कऽ आयल रहइ छै मेहनतवला काज हमहीँ कऽ कऽ आयल रहै छियै कोल चला कऽ आ मोटर के स्विच देय छ हम कॉल चला के पाइन
अच्छा सेसभ बात होइ छै त अहां कत्त तक पढ़ल छी आ हिस्ट्री आनर्स हिस्ट्रीमे की
ग्रेजुएशन
इतिहास नहि अबैया ह करकराइ छौ बहुत करड़कड़ाइ छौ
पंखा द्वारा
एनि हावा श अगा पिछा हो होऽ जा न कनेकशन नइ छउ अइमे ह एहिमे आवाज नहि अबैत छै अलगसँ आवाज अबैत छै तेर किलो एलू फेर कटलू और सब बढ़िया छै चलि रहल छै
कतहु निकलल है नै अंगनासँ अंगनसं निकललौ हंए नै कतौ
जेबै कनी देर बाद
हवा खाएला
हँ हावा खाएला जेबै हावा बहारमे बड सुन्दर बहल ने तऽ जाकऽ कनी देर खा एलहुँ
राति के खानाके की छै
रातिकेँ खानामे बनतै आइटमसभ
तोरो आइटमके हवा लागि गेलउए
हं
डिश बनाबी ने
नहि मैथिली बनेबै ने हम
हू आइटम आओर की कथी होइ छै व्यंजन व्यंजन सब बनाब तरुआ स
हं लगेबइ रोटी भूजीया सेबय अचार
अ
आम तऽ छै हे ओ तऽ अनिवार्य छै दहियो रहतै
फरल छलउए अइबेर
नह कहाँ कीन कीन कऽ खाइ छी हम तऽ
भाषा लगै छै बजै छै लोग जेना बनावटी बजै
हय से बात किया बोलइ छी गे फोनप
ओर नहि नहि ओ कमेंट टाइप लागे छै हुँ आ ई भेलै ओरिजिनल सही बला ह
िन आ जे पबनैतीन सबके गरमी कनी कम
त आइसब चैन से सुतल हेती
ह भोर मे केहन मतलब लगै छल कते बरसतै कते बरसतै लेकिन
हँ तऽ से कनी नीक भेलै ने बड्ड गर्मी छै नहि तऽ
तऽ परेशानीयों कम भेलै ने बेसी बरस' लगै छै त हमा तऽ परेशानीयों बढ़ि जाइया ने दुनू बात भऽ गेलै मौसमो ठण्ढेलै मोटरो चललै पाइनो पढ़ ले हम परेशान हो नहि छी लेकिन कनिक
आब सभटा सुख केना भेटत किछु किछु त कनि कनि अथियओ भऽ जाइ छै
हमर नींदे पड़
अच्छा से गलती दिक्कत भऽ जाइया
मु कोइ
हँ ओकर बी एड के परीक्षा भऽ गेलै हँ एक नमबर भरी ओ को परीक्षा
ह ह
सीतामढ़ी छल ल बसन्ठ
ओ
हँ फाइनल अथीके छलैए ईयरके
तऽ आ
सी टी इटरत बि पी एस इत तइ हँ दिल्ली तऽ दूर रहिते छै
ह भऽ गेलै आब एखन एहि पच्चीस तारीखके उपनयन के कतेक दिनस आँय
कहलियै जे पच्चीस तारीखकेँ उपनयनके सत्रह तारीखसँ लऽ कऽ पच्चीस तारीख तक धमगज्जर मचल छलैए आब लोकसभ शान्त भेलै आ बियाह के लगन छै कि नहि
पता नहि हमरो नहि बुझल अै
बात टोल मे अगल बगल रोहछै तखने ने लोक बुझै छै अब चटी
चइतिलल
हँ
ठीक छै तहन
हेलो
हँ ठीक छै तहन राखै छियौ